नमस्कार
अरे नमस्कार भाय आऔर बतैे अहाँ के का हाल चाल छै
यहाँ के हाल चाल नीक छै यहाँ के बताबे छै हाल चाल
अरे भाइ हमरो हाल चाल सब नीक छै सब बढ़िया छै बड़ा नीक हाल चाल छै अहाँ के बताए अहाँ के माता पिता सब लोग स्वस्थ छियै ने सबलोग नीक छियै ने
हँ यहाँ के माता पिता सब स्वस्थ छै सब नीक छै अहाँ के बताबे छी माता पिता फुआ फूफा ऐसे सब नीक हई दादा दादी
सब कोनो नीक छै सब गोटा स्वस्थ छै
सब गोटा से छोड़ै छै अहाँके नीक छै ने
हँ हम तऽ बड़ा नीक छी अहाँके का बताउ हम बहुत नीक छीे हम और बतेये ने अहा के खाना भऽ गेलए खाना पीना अहाँ के भऽ गेलै
हू इहे तऽ खाना पीना हो गेलै
अहाँके खाना पीना मे कथि कथि भले हन
यहाँ तऽ खैनी दाल खइनी ह पनीर खइनी ह चिकन खइनी ह मटन मटन खइली ह अंडा खइली ह मछली खइनि ह आ दाल भात भुजिया खइली य इहे सब खइली ह अहाँके बताबै छीै ने का
हँ हमहुँ खैली हम दाल खैली हे चावल खैली हे फेर फेर खैलियै हे सब्जी खैलियै हे तरकारी में खैलिय आलू रहलै हे फेर चना रहले ह फेर पनीर रहलै ह इहे सब तऽ खााय छियै सलाद छै चटनी रहल छै बारह नीक लागै छै खाय मे अहाँके बता दी मने बड़ा नीक लागे छै खाय मे और बतइए ने अहाँ के सब से नीक खानामे कथि कोन खाना शाकाहारीमे नीक लागैत छै
इहाँ के तऽ लागे छी पनीर लागे छियै मटन शाकाहारी मे पूछै छियै
हँ शाकाहारी मे पूछै छी अहाँ से
छी कि हमरा सब मजाबे छै
कोनो बात न छै अहाँके बाजू ने
यहा के तऽ लागे छै दाल लागे छै भात लागे छी आ ओहि मे कुछो के भुजिया मिल जाय छै य चटनी धनिया के आम के मिलै छै तऽ बड़ी नीक लागै छियै
वाह अहाँ के तऽ पसन्द बड़ा नीक छै आओर बताबै छियै ने अहाँ के खेती बाड़ी सब नीक से चलत छै आ कि खेती बाारी अहा के करे जाय छी तऽ ओहिमे अहाँके जोकवे धऽ ले छै
यहाँ के तो खेती बाड़ी बड़ा नीक चलय छै जोकि यहाँ ना धरै छै यहाँ बारिश कम भेल छै ओहिसँ
बारिश कम भेल छियै अहाँके ओड़ी
दै छै मेघ कम बरसै छै तऽ कम जोक निकले छै
हँ ई तऽ बात छै हँ मेघवा बरसै छै ने तऽ जोकुआ सब हँ अहाँके बता दी जोकुआ सब जो होइ छै ने उ धरतीया नीचे छिप जाइ छै जब मेघवा ना बरसै छै आ जब मेघवा बड़से लागै छै बर्खा होए लागै छै तऽ सारा जोकवा हँ सारा जोकवा से नीचे से ऊपर आ जाय छै आ रौनी के किसान बड़ बढ़िय छियै तरौनी के धऽ ले छै गोरवे मे तरौनी के माय दादा बाबू चिलाइ लागै छिय
हँ तऽ इहे ने किसान सब करे छी तऽ अहाँके खाय छै धनिक मणिक आदमी
हमूँ तऽ किसाने छियै ने
सब कहे से बोलइ छीय
न मने हमरो के धैले छी वऐसे वैसे बोले छीये काहे कि हमरा के धैले रहे छी छै ने जोकबा तऽ हमूँ ओस मााय दादा बाबू चिलय लागे छी
लेकिन लेकिन हमरा तऽ न भेल छी लेकिन धरे छियै ने कोनो चीज
हँ सुनियै ने अहाँके हम खेती करै रहैयै ने तऽ का भेलै कि जोकुआ कब धऽ लेले पते न चले छै आ जब खेत खेती बाड़ी क के जब घरे आबे छै तऽ पूरा गोर लहु लहान भल रहे छै आ जोकवा औरो अन्दर घुसल जाय छै घुसल जाय छै तऽ देखै छै हम नजर पड़ गेल छ तऽ हम जुक के हाली सिना निकाल के फेेक दै छै आ निकलैत न रहे निकलैत ना रहै तऽ खूब जोर से घी जाइ छै तब निक लागै छै आ बड़ा दरद होइ छै बड़ा दू तीन दिन तक तऽ घाव रहै छै ओकरा बादमे धीरे धीरे धीरे धीरे सुखै सुखै आ सूख गेल छै दवा खैलै छै तऽ अच्छा से सूख गेल छै आओर बताबे छै ने अहाँ के ओड़ी के मौसम कैसन छै छै बरखा उरखा एक दो दिन पहले भेल छै किना
अहांके बोलय छिय ना जोक बाजी से अन्दर घुसे छी अन्दर नहि घ घुसे छय चामड़ा के ऊपरे साफे सट गेल जे ओहिसँ कोरय जे ने
ओहिसे न होइ छै अहाँके अगर ज्यादे देर तक छोड़ देबै ना तऽ ओ जोकवा अन दर घुस जेते आ हमरो बाड़ा मने ज्यादे देर हो ग रहल छै खेती करैत करैत करैत तऽ घरे आबैय छै ना तऽ देखे छै तऽ जुकवा ऊपरे रहल छै थोड़ा थोड़ा ने अन्दर मने धसल जाइ छै काटल जाइ छै त दरद होइ छै त हमरा देखइ छै तऽ पूरा गोड़े खुन लऽ हुलुहान छै ओहि से हम कहैत कि जोकुआ अन्दरो घुस जायत
हँ ई तऽ बात छिय हमरो एक बेर हइ न अइस हियइ झू खेती करय करय दू चार घंटा हो गेल छियै तब दे आल छी घरे खाना उना खा लेने छियै ओ पहिले तऽ खाले खाली छी आगे घड़ी ओकरा बादसे कल पर गोड़ धोइ छै तऽ लाल लाल खुन फेकय छै त हम कोहय छै से ई कहां से फेकै छै देखै छिय तऽ सटल छै खाली हम देह अहां‌ के खाली झारे छीयइ आ चिचियाई छिये
हँ बड़ा बड़ा दरद होइ
ओकरा बाद ओकरा बाद सुनै छियै ना ओकरा बाद मम्मी के कहे छिये तऽ धऽ के निकाले छियै तऽ बाड़ा दर्द होइ छै ओकरा बाद मने ठीक हो गेल छै जल्दी एक दू दिन मे
अहाँके जब बचपन मे रहियै तबहिं धैले रहै छै जोकबा अहाँके
ह बचपने मे रहै छै ने लयका रहै छै तभी
ओ हँ हमहूँ तऽ मने हमहूँ तऽ सगिआने मने तहिके लैके रहल छियै तबहिं खेती करय गेल छै हम तऽ लयके से खेती करय गेल रहय छै तऽ लइके मे हमरो के धरल छै तऽ बड़ा चिचियाइ छै लेकिन हम अपने से निकाल दै छै हम मम्मी माताजी के न बोलै छै हम अपने से निकाल देब छी आओर बतइए अहाँके अहाँके अ पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक से चलैत छै ने
ह इहां तऽ पढ़ाई लिखाई बड़ा नीक चलय छै
पढ़ाई लिखाई नीक से चलय रहल के चाही हँ हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक से चल रहल छै आ हम पढ़े छियै बारहवीं कक्षा मे हम पढ़े छियै अहाँ के बतइये न अहांके कोन से कक्षा में पढ़ैत
हम तऽ पढय छी नवीं कक्षा में अहां के बताबे छी ने कोन कोन सबजेक्ट अच्छा लागे छै
हँ हमरा विषय मे हमरा विषय मे सभसे नीक अ विषय लागै छै अ जीव विज्ञान लागै छै फेर भौतिक विज्ञान लागै छै आ फेर इंग्लिश लागे छै आ इहे इहे बड़ा नीक विषय लागै छै आ हम हम मने लेेले छियै वि ज्ञान लेेले छियै विज्ञान विषय लेले छियै और बतैयै न अहाँके कोनसे कक्षा मे पढ़े छियै
बतैले छी न अहाँ के नवीं कक्षा में पढ़ै छी दुनिया के सबसे अच्छा
अहां के नवीं कक्षा में कोन से विषय सबसे नीक लागे छै अहां के
ईहाँ के तो हिन्दी लागे छै या सरजी जे इंगलिश मे पढ़ाबे छियै न कहानी सुनावै छै बड़ा नीक लागै छै अइसे सोसल स साइंस अच्छा लागे छै बड़ा नीक लागे छै
हँ ई त बात अहाँके सही कहली कि साइंस उइंस पढ़े मे विज्ञान पढ़े में बड़ा नीक लागै छै बड़ा आनद आबै छै पढ़े में हमरा तऽ बड़ा नीक बड़ा आनंद आबै छै अहों के आनंद आबै छै पढ़े मे
बड़ा आनंद छै मालूम छै जितना कहल जाइ न उतना कमे छियै
अच्छा अहाँ से एगो बात पूछै छियै हम पूछि सकैत छै
बोली
हम बोलै छियै कि अहाँके ओरी अहाँके आम मे कोन कोन से आम के प्रकार अहां के अहां के फुलवारी में लगैले
इहो पुछे वला बात छियै दालमा आम लगैले छियै और ए किष्णभोग लगैले छियै आ दशहरा आम लगैले छियै आ सिन्दूर आम लगैले छियै आ ह‌इ कोलपत आम खैले छियै
हँ हम खयले छियै ल बड़का बड़का रहै छै गुदा रहै छै मीठा मीठा लागै छै ह्म
ई खयले छियै आ लीची मे त लीची त बड़का बड़का फरै छियै आ कभी एथी खइले छियै कथी जलेबी खैले छियै
हँ जलेबी हमरा बड़ा नीक लागै छै अहां के जलेबी खाय लै छियै कि न अहाँके जलेबी खाय में कैसन लागै छै
इहां के त खैले छी बड़ा नीक लागे छै खाय मे बड़ा नीक जितना कहै छी ओतना कमे छै
ओ हँ हमहूँ पहिले लइकामे रहै छै न तऽ जिलेबी बड़ा तोड़ तोड़ के खाय छै बड़ा नीक बड़ा स्वादिष्ट लागै छै अहां से बतादु और बतैयौ न अहाँ अहांके ओरी के अहांके ओरी के मौसम नीक छै
ह इहांके त बड़ा मौसम नीक छै
हँ अहां के बता दियै कि हमरो ओर के आज बड़ा मौसम नीक छै मो मन करै छै खूब नाचू ऐसन मोन करै छै एतना मौसम नीक छै
चलै छियै अहांसे से बात कऽ के बड़ा नीक लागे छै अपना माता पिता के हमरा ओर से बोलय छी नमस्कार
हँ नमस्कार
नमोस्कार